बहिन राधे राधे बहिन की हाल चाल।
राधे राधे खूब बढ़िया।
आ बड़ नीक बहिन। गोर लागई छी दीदी, हँ।
खुश रहु, की हाल समाचार।
बढ़िया बढ़िया दीदी। अपन कहू, बस अखने भऽ गेल भोजन अहाँ सब अहाँ सबके।
हमरोसभके भऽ गेलै भोजन खेरहीके चटनी आइ बनेने छलहुँ कहलखिन खेरहिए चट नी बनबै लै त खेरही चटनी बनेलहु प्याज, कचका मिर्चाई द हॅं, कचका मिर्चाइ, प्याज दऽ कऽ से बनेेलियै आ उएह आब सबगोट टा खाइ गेलखिन हैं बौआ सब तऽ खााय नहि छैय खेरही चटनी तऽ बौआ तऽ जाउ ने बात प हाँ सु सु कऽ लियग ब बुच्ची हाँ लाइट जरा देलहुँ तऽ की कहै छैय उं इएह बच्चा सभ नहि खेलक खेरही चटनी तऽ ओकरा सभके दूध रोटी खुएलियै आ अपने अपने खायब अपनो नीक नहि लागैए खेरही
गेलैथ ओतऽ रोटी तरकारी माँ बनेलकै रोटी, तरकारी एकदम गरगरे आ तरकारी सोयाबीन, आलू के सोयाबीन, आलू के तरकारी सजमैन के भुजिया हाँ
नै बनैए, सजमैन गाछमे फरलए?
बड बड बड बाडी में तऽ सजमैने सजमैने है आबै छी ना गाम आबै छी अखनि अख एखन ई महिना मे गाम आबै छी, बुच्ची के जे जन्मदिन अछि ना
हाॅं तऽ लऽ के आयब दस टा सजमनि, भोज करबै न बौआ के अ अथी मे बड़का तऽ सजमैने के स भुजिया बना देबै अदौरी दऽ कऽ बना देबै से सभ दऽ कऽ भोज कऽ देबै बढ़ियाॅं स आरो किछो किछो फड़ल ऐ कि खाली सज
हाँ नहि नहि नहि सजमनि अछि करैेला अछि कटहलो अछि, पर हाँ पर कटहल पइकगेल अछि। तऽ पाकल कटहल बुच्ची सब खाइये, हाँ हाँ। आब की करब गर्मी एतेक गर्मी अइछ एत्त की पाइक गेल कठहर।
उ अच्छा ठीक छैय, कुनुने कठहर पाकलो नीक लागै छैय, जादा नइ खैब हलाकी। पेट में अहाँके गरम भऽ जायत।
हाँ, हाँ तहि दुआारे नइ-नइ एत्त ने एसी अइछ। एसी में बैस क खाइ छी, से कोनो दिक्कत नहि एसी सबमें।
एसी में खेला सऽ पेटो ठंडा भऽ जाइ छैय।
पेट, मन तृप्त भऽ जाइये।
अच्छा मन, तृ बी, बीओ खा लै छियै, कि बिया रह दै छियै। भुजिया बनबे छिय ओकर।
बिया राखे छी, बिया तरकारी ल राखे छीय बिया सब।
तरकारी बनबै छि, बिआ के भुजिया नहि बनबै छियै।
हमरा थोड़े न बनबऽ आबैय, माँ बनबै छथि।
की- की बनबल आबैये।
नइ-नइ आबैए हमरा भात, दाइल, तरुआ, तरकारी।
तरुआ कथीक के बना लै छी अहाँके।
सब- सब प्रकार के तरुआ, तरकारी हम बनबै छी, तिलकोरे तरुआ, ओल तरुआ।
किया ने किछ करैया, ओ किया एहन भऽ गेलिय।
एखन खाली सुते छैय छोट। के बहिन।
तऽ ओ कनि काज-ताज करेबै तऽ से नइ होइया। कनि आइ-काल्हि फूर्ती होबऽ चाही बच्चा में, एना सुतले रहत। थिन त भऽ जेतैन को।
नइ- नइ छोटकी छोट, छोटकी बहिन अखन आराम करैत छैय ने ताहि दुआरे। कियाकि विश्राम करैय छथिन अखन कि।
काम-ताम कहियोन कनि, कनिक। देह हाथ झुलेथिन-डोलेथिन तखन कनि देह में फुुरती रहतनि। एल रहनि एकटा फोटो देखलियैनि हुनकर से लागैय छलकिन ह। कोन रोगी भऽ गेल रहथिन, देह में। में जाने नै लागय छलैन, एकदमसॅ।
की कहु बहिन अहाँके।
खाना-ताना नै दैय छियै। खाना दैछियनि तैय स कथी, देह में चु चुही नै रहतनि तऽ कतऽस किछ हेतनि, देह तऽ तेहने लगतनि।
कोनो ओहि में कोनो कमी नै, तत्त काज-धन्धा सब करैय छैय अपन बस।
करैय छथि, मगर फोटो जे देखलहु हें। तहन तऽ लागे छल त कोनो जान लागयै कोनो बाबा सॅ लऽ कऽ। जा कऽ हुनका में जान देबऽ पड़तनि।
बहिन। की क सकैय छी, अँही बाजु आब जेहन सकल तेहने फोटो एतैय न। ओहि में की क सकैय छी हमसब, पर काज ताज में हमर बहिन एक नम्बर सब अय। आब हमर बड़को बहिने खाना-पीना ए एक नम्बर बनबैय छथिन।
बड़की बहिन के तऽ की कहु कतेक। तारीफ सुनैय छी सबसे, एते तारीफ सुनैय छी, की कहु अहाके बर।
छथिनो।
हँ, हँ बड़ नीक अहाँके बड़की बहिनके एकदम तारीफ सुनैय छी।
पुछैय छी अहाँ सबके बौआ-बौआ केहन अछि, बौआ दुनु बौआ।
बौआ सुनु की कहु कपार। खा कऽ रखने रहैया, भरि दिन झल। खाना तऽ उएह कुइथ-काथि कऽ खाइए। केहैनिहतो भरि दिन। कपार खाइत रहैये, झगड़ा करैये, लड़ाई करैये। ओकरा सबके खुएनाइ। पढ़ेनाइ, इ तऽ लागैत रहैये चौबीस घंटा में।
आब काज तऽ करऽ पड़त न अहुके, आ बौआ सबके। पढ़ाई -लिखाई त अखन।
छैैये की, छैैये की। आइ-काल्हि पढ़ाई के बिना किछो छैय, देखियौ हमसब पढ़ाई -लिखाई किछ नै केलियै तऽ घर पर बर्तन मजैय छी। किया अंगना नीपे छियै, गोबर प नीपा-पोती करैय छियै।
अहा तऽ पढ़ाई-लिखाई में एक नम्बर एकदम सर्वश्रेष्ठ छी अहाँ, अहाँ पर एखन। बच अहाँ एखन बुच्ची सबके पीछा छी। नीक छी, कोनो बात नै बुच्ची सबके पढ़ाई-लिखा।
छये य तैय तऽ, तैय तऽ किछ बनतैय तहन न।
बहिन छैय, अखन छोटकी बहिन हमर लापरवाही करेय छैय हमर। छोटकी बहिन अखन किछ नै, खाली खाये सुतैया।
जे किछ नै, की नै पढ़ैय-लिखैय छथि। नै किछु करै छथिन तऽ एना में थोड़ा पूरा देह-तेह।
आ झाड़ु-पोछा मारैय छथिन, आ फेर भगवान के।
कत्तौ, कत्तौ, कत्तौ ड्यूटी करैय छथिन, झाड़ु-पोछा के।
डयूटी नै, ड्यूटी की बस खाली कनि। माँ से किछु बात नै सुनले, तैय दुआरे कोनो।
आ तैंय, तैंय झाड़ु- पोछा कऽ लैय छथिन नै, हमहु। चिनिया बादाम अनने छलखिन हें, तऽ ओ चिनिया बादाम के भुजलहु ह। चिनिया बादाम के नून में। नून में ओकरा पूरा भुइज देलिए, एतेक निक भुजाल अहाँक।
आहा, जे भुज, भुजा जे, जे भुजा खाय में जे मजा अछि ने।
हँ देखियौ ने दुनू बुची हमर झगड़ा क। हाँ।
आ कनिक।
दुनू बूची झगड़ा कऽ क कैं-कैं कऽ रहल अइ। एकदम से माथा खराब कऽ दैयऽ जखन-तखन। छोटकी बुच्ची तऽ आओर खोज-खोजा भऽ गेलखिन हेँ।
बहिन की। कऽ सकै छी अहाँ, आब छोट-छोट बौआ स। सब अइछ, छोट बुच्ची सब अइछ, कनिक तऽ करथिन, ओ नइ करथिन तऽ के करथिन।
पाबै छीये, एकदम बात नइ कऽ पाबै छियै, हिनको कसक। कहाँ बात कऽ पाबै छी सोचते रहि जाय छीयै जे हुनका फल्ला बाबू के फोन। कर में मगर फोन नइ कऽ पाबइ छी।
नइ निका। अहाँ, अहाँ हमरा कखनो फोन कऽ सकैत छी, खाली हमरा एकबार फोन कऽ लेब पहिले। तऽ तखन हम अहाँके बता देब कि, हम जखन। हम और अहाँ बस की छै, हम एना त कतहु बाइक ठाढ़ क के बात कऽ लेब अहाँ से।
कहाँ से
हम हम मस्त मोाला बिंदास, हम मस्त मोाला इन्सान छिय हम।
नहि, नहि, नहि, हँ से त सभ भाय। योउ से सब कहै छै, मगर। पीठ पीछा ने आइ कालहि सब की कहे छै। अ अचछा फोने त इमहरे कऽ दैय जखन तखन
नहि, नहि हम से अहाँके फोन ल तऽ हमर कान तरइस जाइया, अहाँके आवाज ले।
नहि, नहि, कान नहि तरसे अइला कान- तान नहि तरसाउ।
अहाँके आवाज सुनिलै त हमर। कान तरइस जैये, अहाँ के फोन अबिते पर अहाँ तऽ हमरा फोने नहि करै छी, त की करी।
आम खााय छी कि नहि, गाछ मे आम भेलै कि नहि आम एबेर?
आम एछ। एतेक आम छै हमर गाछ मे। की कहू बहिन अहाँके, किछु तऽ हम आम पठा देलियै गाम बड- बड।
हँ हमसब तऽ नहि भेले। ए बेेर गाछ में, जेहो छले एक रती से, बन्दर पूरा तोड़ के, नोच क।
ओहो! से त
बड़ बदर छै ने, बड़ बानर छै, से तत बानर भऽ गेल छै की कहू, सब किछ होबहे नहि दै छै।
आ अखन हमर छोटकी बहिन एकदम तैयार होइया पता नै।
अखन कतऽ तैयार भऽ कऽ जेथिन?
आखन अखन अलता लगबे छै आब।
हं की भेल बुच्ची, की यै काने छी अहाँ! एना नहि कानू, बूची तऽ एनाहिते हमर कनैत रहे। छथिन ईमे की नहि छै।
की कहइ छथिन आहाँके।
हँ, की कहै छथिन ओ तऽ हम सुनबे करबनि, अहाँ कहू।
नहि हम तऽ एकदम बस, एकदम बस भगवान कृपा से चलैया हमर काज धन्धा सब, एनाहिते चलू आर की, आइ हम गेल छलै अपन काज धंधा मे कनि अपन इ अपन शहर आस -पास मे। न नहि बस अपन मैनेजर संगे कनी गेल छलियै कनि काज- ताजमे। फेर काज- ताज कऽ के एयल छी, तखन हमर छोटकी बहिन अपन। कथी।
महीष बीयेलिया की नहि?
नहि, नहि, अखन अखन तऽ नहि, अखन छोटकी बहिन हमर एकदम तैयार होइया एक हाथ के नाखून ल एक हाथ पे अपन नाखून पोलिस मे अलता लगा लेलखिन, आब काल्हि हिनकर कोनो मित्र के बियाह भेलैया।
तऽ काइल छैन तऽ एतेक कोढ़िया पन छनि, जे आइये लगााकऽ सुति अखन बियाह त हँ, बियाह -दान भऽ गेल छैन? बियाह- दान देखै लै जेथिन ओ
ओहिसे पहिले हमर बड़का
नहि यौ, एहन देह में के करतै कहतै की किछु जानैत नहि छै। कनि देह-तेह कहिऔ ने कनि बनबय लए।
आब देह कहै छी देह बनबै लए, पर की खाली सुतल रहै छै तहन ओहि सऽ द देह थोड़ ने बनतै।
लागैत छनि कुपोषणके शिकार भ
नहि नहि पोलिसे पोलियो पोलियो खिया देब।
पोलियोके दबाइ आयल छलै। काल्हि तऽ आयल छलै, किएक नहि कहलहुँ? हमर बहिनोकेँ खुआ के आयल छलै काल्हि पोलियो वला। तऽ हम दुनू बौआकेँ खुएलहुँ पोलियो के दवाइ। दुनू बुच्चूकेँ खुएलहुँ ह दुनू बुच्ची ह्म आब आएत न हमरा पूछय लए तऽ हम अहाँकेँ कहब। अहाँ आबि आ अहूँके घर दिस आयल हएत न?
हँ हँ, हम तऽ छलियै नहि घर पे कनी हमरा बतायब, ठीक छै? जखन एथिन आब। तऽ हमरा कनि आँ बतायब अहाँ। आ सुनै छी आ आम तऽ आम खेलियै अखन तक एगो मालदह एगो कलकतिया आ एगो अहाँके अ सुन्दरी।
ह्म।
बस इएह सब आम आब एकदम, मालदह आम जे कहू यए मालदमे आम जे
बाबूजी ड्यूटी सँ एलखिन?
हँ हँ, बाबूजी ड्यूटी सँ एल- खिन स्नान-ध्यान कऽ लेलखिन, भोजन-भात भऽ गेलखिन बाबूजीके।
रातिओमे स्नान करैत छथिन?
हँ हँ किएक कनिके किएक गर्मी और तकर बाद कनिक अपनो साफ-सफाईके रहल।
बच्चा हँ से तऽ से तऽ आब अपने अपन अ अपन साफ सफाइके रहट चाही एकदमसँ बढ़िआँ रहैत छै। की कएल जेतै। बुच्ची चुप भऽ जाउ, अहाँ लए मामा बड़कावला डिब्बा नेने एतथि। झगड़ा नहि करू, मामा काल्हि नेने एतथि। अहाँके जन्मदिन हएत तऽ नेने एतैथ मामा, चुप भऽ जाउ। बुच्ची सब झगड़ा, एकटा जेम्स के पैकेट छै एकटा जेम्स के पैकेट छलै ओ ब् छोटकी लऽ लेलकै, आब दुनू के चाही, आब हम कतयसँ आनबै? हम ध्यान नहि देलियै, बस हम हम ध्यान नहि देलियै, ब्- हँ, हम ध्यान नहि देलियै, छोटकी हमरा देने गेल हम एक टा हम खेलियै, दू टा ओ खेलक आ बड़की बुच्ची आबि गेल ओहि बीचमे। हँ, ओ ओहि बीचमे हम ध्याने नहि रखलियै, बड़की बुच्ची आबि गेल खिन बुच्ची कहै छथिन कि हमरो हँ सएह सएह सएह तऽ बात कहैत छी। की कहू एकदमसँ, हँ हँ यहाँ
ओ जे प्यारी जे बुच्ची अछि एतेक एतेक नीक बुच्ची नहि देखलियैए एखन तक हम। आइ छोटकी बुच्चीके हम वीडियो देखैत छलियै फोन मे अपन। आ जे प प्रार्थनाके उम्म के टाइम मे समयपर। तऽ ओ ओ बार बार पीछा देखैत छलए हन।
हँ, नहि से तऽ छै। लिअ पानि पी लिअ गे जाउ। पानि तानि पीबै छी कि गर्मीमे, गर्मी मे पानि तानि पीबे छी कि नहि खुबे
पानि के मात्रा कनि कम भ जाइये हमरा
किये कम मात्रा, पानि खूब पिबियौ एते गर्मी छै जल के खूब क क जल आ रोटी आ चाउरक रोटी बनबै छथि कि नै माँ
बस भोजन करै ले बैसलखिन अखन, मां जेे सबटा काज त माय करै छै, हमर छोटकी बहिन के कि कहियै